बोललू बात करलू
हँ ठीके
आ तब कही घूमे आरके प्लायन नहि बनेलिय छलियै गर्मी मे
हँ नानी घर जायब से की बोलनों
जाब नानि घर
ओ उधर बलिया उधर है बहादुर नगर
ओ बलिया उधरो पररिया छलै एगो आरा पटना बलिया होइ छलै बलिया ओहै ने भल
फियस बोलिय ने
कहलै बलिया वहे ने भेलकै आरा पटना बलिया एगो गाना अलिया बलिया के नाम लै छलै न
हँ
ओहे बलिया भेलै कि दोसर
मुंगेर जिलामे पड़े हइ बलिया
ह हम जेना करै छै
जहाँ मतलब हमर अथी है ने वहा मुंगेर जिला पे
आ बहुत दूर मुंगेर जिला मे मतलब अहाँ तब बेगूसराय मे घर
हँ
मतलब दूगो जिला से अहुँ छियै हमहुँ मुजफ्फरपुर जिला म हमर माय के भैल छलै समस्तीपुर जिलामे हमर ससुरल भेल
ओ इएह सब काम करी
आओर बताउ की सब केर रहल छी
कछ नहि करै छियै अपने हिये सब सँ बात कैरलहू बैठल छी
निकाल के रखले छी धोय ल बाकी कपड़ा नइ धोली
दस मिनट बाद करतै कॉल हँ घर
तब न
हमरा हमरा न अथी तनि छुट अ फ्री समय समय रहे तऽ अपने से बात कैर ले छू
हू
तऽ फेर फेर नहि तऽ अथी होयत जेना गर्मी के छुट्टी होइ जायइत खतम फेर हमरो स्सकुल जाय होइ फेर कोचिंग जायब फेर समय नहि मिलत फेर पढ़ाइ करन पड़े हैं
ह आ कपड़ा निकालके रख छलियै कि लाइने कट गेल वाशिंग मशीन मे लगा दे छै छी कपड़ा लेकिन लाइन कटि गेलै आब हाथ से धोय के ते ढेर कपड़ा अछि छोड़ देलियै बतिया लगलेै सभ आदमी स हम कहलियै भाग रह ने छोड़ दै छलियै
हू
आदत छुट गेल जे आइ छलै ने तऽ फेर नहि मतलब बने छलै हाथ से पहिले धो लैत रहिये दू दू बाल्टी तीन तीन बाल्टी कपड़ा एक दामे धो ले छल
ह
आओर सब बताउ
हँ आओर सब तऽ ह हमर ठीके है
आ
नहिए खाली एगो हम बताय देलहुँ अपना बारेमे अथी जे बतेलहुँ ई नहि जे सबके कहि दियै अप
की नहि नओ साल के छै न नाइन्थ मे पढ़ै छलै से
हँ
आय हमरा की जरूरी है कहय के
कियाकि ने जेना हम ग्रुप मे जाय ह कखनो कखनो देखे ल तब देखे छीयै हम ग्रुप मे की जे सब लोग जेहन जुड़ल मतलब हुनकर सबके एज ज्यादे है हमरा जे मुक है थोड़े हुनकर सबके कम एज है
हँ कोइ कोइ कोइ कोइ
क्राम शादी होइ गेलेलै बहुत मतलब पढ़ाई आगे के बहुत ज्यादा कर रहल ते हमे उ सब मे ने छ छी जी
ह नहि तऽ हमरो भाभी अथी खोलले छलखिन ने तऽ हुनकरो भाभी के बेट अहीं के मतलब अभी सेवन क्लास में गेबे क छल एट मे एबरी दा गेल छल ओहो बात करे छले ओैसे ही मम्मी के बला मम्मी के नहि करे होै छै ने त ओ बात करै छै
आ मेरी मम मतलब हमरी जे मम्मी है ओ अपने ओ उसका जो है न खुला हुआ उसमे बात करती है हम इसमे बात करते है
ह
अपना न
हँ तऽ ओहो नम्बर भेज देब न ओहो नम्बर पर कखनो मत तऽ जखन फ्री रहबै तखनी आहाँ हमरा मैसेज मैसेज करबै हम ओ नम्बर पर कॉल करि लेबै
ब हँ नहि बोललहुं अपने जे पापा जी ओ फोन रहे है तू उएहाल तनी अजीब लगे है हमरा थोरा
ह पापा जैसे कि पापा जी घर रहथि न जखनी मम्मी के पास फोन ऐतै तखमे बात करबै
अच्छ ठीक है
आ एगो कसकिस बला जे नंबर देले रहे
हँ
ओ तऽ नम्बर बात कर लेलखिन हमरा से आ एको दा फोनो नहि ओकर बाद उठेलखिन हमर केता बार एक सै बार फोन करलियऐ तहनू काले क नहि उठनि त नहि
मतलब खाली उनका रह लगता है की जे हुनका खाली रह टाक्से पूरा टाक्स हुनकर पूरा होय गेल ओकर बाद काम खतम होइ गेल
नहि पूरा रहल ने ओ हमरा अपन मोबाइल से भी टास्क नहि पूरा करवेलैन न हमर पति वाला मोबाइल से टास्क पूरा करवेलैन न इहो से कखनो नहि उठबै छथिन
ओ हुनकर अपन ओ अपन सोचलखिन कि जे हमर टास्क पूरा होइ नऽ गेलै आब की करू
तऽ हुनका ई नहि ने पता है कि बाइ करथिन तऽ आरो जादा हुनके फायदे न हई ओहोमे आ पैइ ओहोमे अहाँके कॉल मतलब बढ़ैत रहत जा रहलक त अहके ओहो मे पैसा देत बाइतो करैके
हँ नहिये उनका बात करैके नहि मोन हेतै त अपन छोड़ दिय की करबै कहाँ गेल
उ
कोन किया हू आपका आओर बताउ
सब ठीके
अपने बताबू घर सब कम धाम होइ गेल घर सब काम धाम होइ गेल
कहली ने सब काम ठाम भेल छै बस बस अथी कपड़ा धोय के बाद चल रहल छै छलै तऽ
ठीक है तनी एक रती हमरा कम है एक रत्ती जरुरी हम जाय छी फोन रखे छी
हँ काटि दियू कोइ बात नहि आइे जेते क्वेश्चन
हँ ठीक
ठीक हइ ने